हँ गोर लगैय छी
खुब सुहागवती पुत्रवती रहू धनवती रहू कहू की हाल चाल अइ
ठीक अछि अहाँ ठीक छी
हमहुँ ठीक छी
बौआ सब
बउ सब सब ठीक छथि
भाइजी
ओहो ठीक छथि
की करै छी
किछो नहि करैत छियै एखने सब बौआ सभके खेनाइ खुएलहुँ हें खुआ कऽ बौआ सभकेँ सुतेलहुँ हेँ आ एखने बर्तन तर्तन माजि कऽ एखने बैसलहुँ हेँ
अच्छा हमहुँ सब हैया बाबूजी खाना खाइ छैथ
अच्छा
तऽ आब हमहुँ सब खाना पीना खायब
अच्छा अच्छा
हँ आओर सब
आओर सब ठीक
की बनेलहुँ ह बढ़िआ की बनेलहुँ
अलू के सोयाबीन के सजमनि के तरकारी भात दालि
अच्छा हमहुूँ बनेलहुँ सजमनि तीसीके सब्जी
हँ
करैलाके चटनी करैलाके टमाटर मिरचाइ सबके उबालि दियौ ओकर चटनी बहुत नीक बनत नेबो सब दऽ कऽ उएह चटनी बनेलहुँ बाबूजी खाय छैथ
अच्छा माँ ठीक छैथ आहँ
हँ माँ ठीक छथिन
अच्छा अच्छा खेलैत माँ खाना पीना खेलैथ
हँ माँ खाना खा लेलखिन बाबूजी कलम मे रहै छथिन अखने बौआ गेलखिन कलम
हँ
तऽ उएह एलखिन बाबूजी तऽ खाना खाइ छथिन
आर सब अहाँ बैसल छी
हँ हम बैसल छी आब दी दीदी सब आबै छथिन
हँ
ओइ छथिन ट्रेन मे
हँ हँ
चलू कौआ बड्ड बजैय ए
हँ गाँव घर मे तऽ बुझिते छियै ने छियै घर मे तैयो कौआ बहुत बाजै छै
हँ हँ बड बजे छै कौआ नीक लगैत रहे छै ओना गाम घर मे कौओ के बोली बड नीक नीक लगै छै कौआ चिड़ैय चुनमुन सब अहाँके बाजत तऽ बड्ड नीक लागत
एहि समयमे अहाँकेँ आम समय सममे कनि बेसी बाजत
बेसियए बजैत रहै छै हँ हँ
आम गाछ परे बैसल छै तऽ ओएह खाय छै और बाजै छै
हँ अपन जेना जेना मोन होइत हेते अपन खाइत हेतै बजैत हेते
गेलहु
सिमरिया आबि गेलहुँ हम नहा कऽ
आइब गेल नहि हम कहाँ गेलहुँ आब जायब ओ हमर दीदी नहि छथिन ओहो आबै छथिन तऽ हुनके सभ संगे सभगोटा जेबै
अच्छा अच्छा हमरा कनि जा कऽ हमर बहीन छथिन ने हुनकर बेटाके उपनयन छनि
अच्छा
तऽ कनि हमरा ओहिठमा जायके काल्हि उद्योग छै उद्योग मरब ठ्ठी जे होइ या
ह
तऽ से तऽ ताहि दुआरे जाइए पड़तै मौसी छियै हम
तहन तऽ जेबे करबै
जेबे करबै अपना सभमे तऽ बुझले अइ उपनयनमे कते विध होइ छै
बहुत विध
तऽ काल्हि उद्योग मरब ठठी छै काल्हिसँ विध विध चालू भऽ जेतै
हूँ
तऽ ताहि दुआरे हमरा ओतय जायके अइ तऽ हम काल्हि भोरे भोरे ओहिठमा चलि जायब
अच्छा
तै दुआरे
कहलहुँ जे बीरिया के सब्जी केना बनाबै छियै बथुआ सागके बीड़ियासभ जे बनाबै छियै तऽ ओकर सबजी हँ
बीड़ियाके सब्जी बहुत आसान छै ओकरा बीरियाके कनिक भूजि लेब लोहियामे एके रत्ती तेल दऽ कऽ बेसी नहि देबै
अच्छा
आ ओकरा एक रती भूजि लेब ओकरा भूजि कऽ निकालि कऽ आ आल्लू जे रहऽ तऽ ओ आल्लूके उसैन कऽ रखने रहब पहिलेसँ छील कऽ ओकरा छिलकाके सोहि कऽ अलग कयने रहब आ अल्लूकेँ अलग रखने रहब
प्याजो लहसुन सभ दै छियै
हँ पियाजो दऽ देलहुँ तऽ ओ बीरिया जे निकालने रहलहुँ तकर बाद अहाँके प्याज लहसुन हरिअरका मिरचाइ सभटाके सिलौटपर पीस लेब कनी चटनी जँकाँ भऽ जायत
हूं
तऽ ओकरा अहाँके लोहिआामे भुजिकऽ तकर बाद अलू खसा देबै आ जखन अल्लूओ कनि भुजा जायत कनि टमाटर धऽ देबै एकटा
अच्छा
आ तकर बाद ओहि सब जे पड़ैया सब्जी मे मसाला धन्नी मिरचाई जीर जे सब पड़ैया हरैदि नून सभटा धऽ कऽ हँ कनी जीरकेँ जे पीस कऽ दऽ देबै ने तऽ कनी नीक हैत गाम घरके तऽ अहाँके बुझले अइ जे फोरन मे बेसी सुआद होइत छै
हँ आइ हमहहुँ कहलियै जे कनी बीड़एके सब्जी बनेबै रातिमे तऽ ताहि दुआरे कहलियै जे पूछैत छियनि जे केना बनैत छै
हँ तऽ ओ सभटाे भूजि लेब आ तखन रस धऽ देबै आ रस जखन बरकि जायत
तखन बीरियाके देबै नहि तऽ बिरिया देबै तऽ पहिले टुटि जायत ओ सागके रहै छै
हँ बथुआ सा के छै
हँ तऽ ओ बथुआ साग के रहे छै ओहिमे बेसी जान नहि रहे छै तऽ ओ अहाँके टूटि जायत पहिले धऽ देबै तऽ
बथुआ साग सभ तोड़ै लय जाइ छी कि नहि
हँ मौसममे रहै छै तऽ अपन बाड़िए मे तोड़ि लेलहुँ नहि तऽ सासुर मे कतय जायब से नहि बुझै छियै
हँ लग ने लोकग गांव घर मे रहै छै
हँ गाँ घरमे रहल अपन गाममे तऽ लोक चलि गेल आ आब अपने बाड़ीमे तोड़ि लेलहुँ ओएह बस भेल ओहिसँ आगाँ कतय जायब
हँ पहिने हमहूँसभ गाँव घरमे रहै छलियै तऽ तोड़ि लै छलियै
हँ हँ बड्ड नीक हत बथुआ साग के पलांकीके सभके दऽ कऽ जे भुजियौ भाटा ताटा दऽ कऽ तऽ बड्ड सुन्दर हेत ओहो साग
ह बाबूजी ने बेसी काल भूजै छियै बैगन आ भट्टा के आर बथुआ के बेसी काल भूझलौं
हँ सएह छै आ ओकर झोड़ो बड्ड नीक हत बाटा दऽ क कऽ आमिल दऽ दियौ तऽ ओहो दऽ कऽ बड्ड नीक हएत
बहुत नीक होइ छै
हँ आब आलू के सना बना लिअ भात बना लियअ ओहि समय मे अहाँके मूरय रहै छै तब मूरय दि यौ आ फेर हरियरका मिरचाई संगे खैयौ तऽ तरकारियो आगा मे किछु नहि छैय।
आ खेसारियो साग हैत बहुत नीक।
हँ खेसारीयो साग के हैत ओकरो झोर बना लिअ चाहे भूजि लिअ। ओहो नीक हैत अहाँके तऽ गाम घरमे अपनसभके मिथिलामे सागे पापा कऽ तऽ तेहन रंग बिरंग के छै नऽ जे अहाँके बाहरके खाना खायके इकच्छे नहि होइ छैय।
आ बाहरके सब्जीसभ बेसी लेबो नहि करू घर बाड़ीमे अछि साग पातो का तोड़ि लिअ आ बना लिअ।
तोड़ि लिअ हमरो छला बाड़िएमे सजमनि छला हमर दिओर एकटा रोपि देलखिन। से ततेक फड़लै अहाँके ततेक फड़लै जे की कहू। बड फड़लै। उएहे भोरे भोरे तोड़लहुँ हेँ आ ओकरे बनेलहुँ हेँ।
हूं आ खेड़ही के चटनी खेलहुं की नहि खेलहु नबका मे खेड़ी डायलके के?
खेरीके चटनी नहि खेलहुँ हेँ एखन टुटिते अइ आ टुटत ने तऽ एक दिन बना लै छी
अच्छा
एखन नहि खेलहुँ हेँ हैत तऽ आइये रातिमे हेतै तऽ बना लेब।
बड्ड हमहूँ बनेबै बड्ड नीक होइत छैय नहि आइ कहलियै बीरिए बनेबै बड्ड नीक ओकरो उबालि दियौ कनि भुजि पहिने दियौ। तहन कनि सिलौट पर जात मऽ कनि ओकरा अथी कऽ दियौ
दड़ि दियौ आ तखन बनबियौ तऽ ओहो नीक होइत छैय। रोटी सङ्गे खाउ भात सङ्गे खाउ तऽ अहाँके बड्ड नीक लागत
बहुत छैय, ओहे बन के मौसम
आब तऽ खेड़ियेके मौसम अयलै।
हूँ
आओर सब कहियौ।
आओर सब बढ़िआ अछि।
आओर सब बढ़िआँ छैय।
हूँ
मे जे छलखिन हे ओ बहिन आदित्य के माँ तीन क मोन नीक भेलनि?
कहाँ भेलनि उएह तऽ डॉक्टर ने गेल छथिन।
अच्छा अच्छा कहूँ केना मोन खराब भऽ गेलनि हुनकर एक दिन गप्प भेल रहा गप्पो नहि भेल आब सोचैत छी जे कहियो नीकसँ हुनका फोन कऽ कऽ हुनकासँ कनि बतिया लेब।
बतिया लेब आइ आबै छैय।
कए से गप
डॉटर डॉक्टर ने थिन आ आइये आबय छथि परसुए गेलखिन तऽ जाँच ताँच डॉक्टर चक तऽ मे तऽ बुझते छियै कते जाँच भऽ जाइ छैय ओ जाँच ओ जाँच।
चकरमे तऽ बड्ड जाँच होइ छैय।
हूं तऽ ओएह दुआरे छथिन बहुत फेरामे छथिन पैरि गेल।
सैह देखियौ ने केना मोन खराब भऽ गेलनि हुनका कतेक नीक लोक छलखिन तखन केना मोन खराब भऽ गेलनि।
ह बहुत मोन खराब हो गेल छै ऑपरेशन सब तऽ भऽ गेलनि तऽ ई
हँ हँ से तऽ भऽ गेलन ओ सब बुझल रहे लेकिन अहाँके जे लोक सझमे गप कऽ ले छै जान पहचान भए जा छै ओकरा गप करै ला मोन लगले रहै छैय ने।
छैये नीक आदमी संगे अहाँके गप करे में मोनो लागत ने।
मोनो लागत तऽ ओ मोन लागल रहैया गप्प करय ला जे मतलब कत छथिन की केना ताहि दुआरे।
आय एतय तऽ क लेब गप।
हँ आय एथिन तऽ कनि कऽ लेब हम गप हुनकासँ।
हँ क लेब।
आब डॉक्टर तॉक्टर लग रहे छथिन तऽ कनी फोनो करैत होयइत रहैया केना हेत हेथिन कतऽ हेथिन
हँ डॉक्टर ने एखन बेसी जाइ छथिन अहाँके उन्नैस दिन पर। डॉक्टर नऽ जाय पड़ै छैन पटना
अच्छा अच्छा
ताहि दुआरे दिक्कत छै
अच्छा कोनो बात नहि भगवान छथिन भगवान ठीक कऽ देथिन
हुं
आर सब कहू
आओर सब ठीक अछि
अच्छा दूटा बौआ छनि नऽ हुनका
हँ दूटा बौआ छै एकटा अहाँके पैघ छनि एकटा कनि छोट छनि
हँ हँ
दूटा बौआ छै
चलू आर सब अपने नी छथिन तऽ कनि होइत रहैया गप कऽ ली
हँ हं भैये जाइ छै कि तऽ भ तऽ अथी जाइ छी ओतय सिमरियाासँ तहन तऽ अहाँ आबि गेलहुँ अहाँके तऽ हमहूँसभ जायब
हँ अहूँ सब चलि जायब हमहुँ सब हम अपन आबि गेलहुं हमरा कहलहु नहि हमरा उपनेयनमे जायके अ तऽ आब केना रहितहुँ से कहू
आरती देखलहुं कि नहि गंगाजी के
नहि रुकलहुँ नै एके दिन गेलहुँ ई धुरियान जे जाइयऽ भोर मे धुरियान गाड़ी सएह गाड़ी से गेलहुँं आ ओ तीन बजे मे उतारि देलक तऽ ओहिठमा रहलहुँ आ ओहिठमा कनी काल सुति रहलहु पंडाजी छथिन हमर सबके तऽ पंडाजी के डेरा मे सुति सुतलहुँ आ तकर बाद उठि कऽ भोरे भोरे साढ़े चारि बजे गेलहुँ नहाय लए तऽ छओ बजे तक नहा धो कऽ एलहुँ सभटा तकर बाद ओतऽ खेलहु पिलहुँ कहै छै तीर्थ स्थान जाय त बिना खेने नय आ
नहि आबी नहि आबी
हँ तऽ खा पी कऽ तखन एतयस बरौनीसँ ट्रेन पकड़लहुँ ई भागलपुर एक्सप्रेस जे अय से पकड़ि कऽ आबि गेलहु
अच्छा
हँ नओ बजे एगारह बजे मे ओते बरौनी आयल ओतय से नओ बजे हमसभ बिदा लेलो आ चल एलो
हम्म आ ओतौ गेल जाइ छी कि नहि गाँव मधुबनी के जे कालीजी मंदिर छथिन ततौ घूमय फिरय गेल छी कि नहि
हं गेल छी अहाँ नहि गेल छी
नहि हम नहि गेल छी
अ त चलब एक दिन घुमि क चल आयब सब आदमी संगे हे चलब
चलब
हँ घुमि क चल आयब मधुबनियोमे अहाँके बहुत भगवान छथिन बजरंग बाली हँ बुढ़िया माइ छथि न फेर एकादश रुद्र महादेव छथिन
हूँ
पंचरूपी हनुमान मन्दिर छथिन बहुत भगवान छथिन मधुबनीयो में अहाँके
त चलब एक दिन हमहुँ सब जे आयब
एक दिन आब ई कनि गर्मी कम होइया ने तखन चलब एखन बड्ड गर्मी छै
गर्मी रौद दुनिया भरके
रौद अहाँके तेहन उगै छै से अहाँके ई एकदम स चैत बैशाख जकां रौद अहां के उगे छै
उड़ल छै
त तै लऽ कऽ अहाँके जब कनिक मौसम हएत ने तखन चल आ सभ जगह सँ घूम फिर क चल आयब
से बौआ सब सुतल छथिन ने
हँ बौआ सभ सुतल छथि
ते दुआारेसे अथि लागै छै
हँ रौद रहैत छै बौआ सभ बदमाशी करैत रहै छथिन ताहि दुआरे सवेर सकाल सुता दैत छियनि आ तखन अपन काज कयेलु छोट छथिन ने एखन
हूँ छोट छथिन
तै दुआरे
और सभ बढ़िया अछि तब तऽ अहाँसभ खा पी लेलहुँ आब हमहूँसभ खाना पीना खायब तीशी सजमेन बनेने छी
हँ हँ
ओएह सजमन सभके छिलका सबके भुजिया बनेने छी इम्हर करेला के चटनी बनेलो
हँ एक नम्बर भऽ गेल
बाबूजी ने रोटी बनेल
हँ ह हँ हँ बाबूजी केना खेथिन
हू
खेल हमरो माँ बाबूजीसभ सवेरे खा लै छथिन नहि अपन रहै छथिन रुकल
नीक छै ने बूढ़ सूढ़ कथि ल रुकथिन
हँ तऽ अपन ओ दुनू खा लेलै तकर बाद अपन हमूँसभ खा लै छी जहन घरके बड़का आदमी खा लै छी तऽ कथी लए बैसू
ह हमहुँ सब ते दुआरे अखेन रुकल छियै
हँ हँ हँ ओसभ खेलैत सभ खेलैत सभ बच्चा सभके लऽ कऽ सुतल छथि बूढ़सूढ़ के तऽ बुझले ए अहाँके खाय देरी नीन्द लागि जाइत छनि
निंद लाग जाय छ भायजी कतौ गेल छथिन
हँ हँ भाइजी गेल छथि
ह लब अहाँ गाँव जायब तह तऽ माँ सब भेट होयत बहिन सब स
हँ गाम जायब तऽ हमरा माँओसँ भेँट हायैत बहिनो सभसँ भेँट हायत
हँ मोन लागत
पुरनका पुरनका सहेली सबस
सब सब ओहो सब अहाँके कहाँ भेटैया सभके बियाह भऽ जाइ छै तऽ सभ अपन अपन जगह पर चलि जाइत छै
हँ से तऽ भऽ जाइ
अहाँके ई नहि ने रहत जे सभ रहत से भऽ जाइत छै त ताहि ल क आब अहाँ जाउ त ओसभ नहि रहत आ ओसभ रहत त अहाँ नै जा सकब
ह नै जा सकब
नहि नहि हमर गामके ततेक नीक होइ छनि कालीजीके पूजा जे की कहू बड नीक
कथी में दीपावली में
दीपावलीमे लेकिन निआरने रहियै जे जेबै हमर साउस के हाथे टुटि गेलन बुझलियै
अच्छा लै
से कहूँ
नहि त केना जेतियै ई जरूरी छै न
हँ हँ ताहि दुआरे नहि गेलियै
दीपोवली बहुत नीक बुझुबैमइ छै ओई गाँंव घर मे
हँं बड नीक बड नीक
दीपावली छैठ
हँ तऽ हमर गाममे अहाँके जतेक दोस्त सभ रहत न संगी बहिन पा सभ जे रहत सभ अहाँके दीपावली छठिमे आयत आ भरि दीपावली छठि रहत आ चलि जायत
एकटा अपना सबमे पाबनि होय छै भाय बहिन के भरदुतिया
भरदुतिया ओहो ओहीमे होइ छै कालीेए पूजा मे दीपेवली मे
ह दीपावलीक के तीन दिनका बाद होयत
हँ हँ हँ तऽ ताहि लऽ कऽ बहुत नीक लग मिथिला के पाबइने नामी छै कोनो चीज अहाँके मिथिला के काटऽ बला छैहे नइ
छै नइ
नइ
फेर ते अहाँ के हायत चौड़चन पाबेन आब चौड़चनो पाबेन
हँ हँ आ भादव मे भादव मे चौरचन पाबैन होयत भादवक रवि होयत रइबो तऽ करिते हैब
हँ रइब एहि बेेरसँ हम करब
अच्छा ई भादऽ वला नहि करैत छी
ने भादब वाला ने करै छी एहिबेर सँ हमहुँ करब
हँ भादव वला हमहूँ एके टा करै‌ छी आ ओहोवला दूए टा करै छी
हूँ
लेकिन एहिबेर सोचलहुँ हेँ जे भादबवला होयत तऽ दूटाके कऽ लेब
नहि एहि बेर से हम चालू करब नहि करे छी भादव के एखन ओ वला करै
एकटाके ई दिनकर भगवान छथिन समांग लेल अहाँके बहुत नीक छथिन
हू
समाग लेल एकटा क रवि क ली भगवानके
तऽ हँ एकटा करबै एहि बेेर करबै हमु माँ हमर कहलखिन जे करै ना
हँ हँ एकटा कऽ लेब एकटा कऽ लेब हमरो तऽ माँ एक बेेर नहि करऽ देलखिन बौआ रहै छोट तऽ नहि करऽ देलखिन तकर बाद घुर्ती साल सब कहलखिन जे एकटाऽक करू
तऽ आब बौआ कनि भऽ गेलै छठिगर
बाले बच्चा लेल ल स्वग लेल तऽ छै
हँ हँ जे दू टा के क लेब त आब देखियौ निहार कऽ नहि रखै छी आब जे करथिन भगवान
छहँ
जे करथिन भऽ जेतै तऽ कऽ लेबै
तहन तऽ अहाँकेँ चुप आओर सभ ठीक अछि
हँ आब चौड़चन पाबनिके अइ नजदीक सभटाभ किनैत हैत अथिीसभ जे होइ छै ओरियन ओकर चंगेरीसभ अपन पथिया सब सभटा लोक ओरिया ओरिया कऽ राखैत रहैए
राखैत रहैया खीर पूरी सभ बनैया दाल
खीर पूरी बनैया दालि पूड़ी बनैया ओकर पीड़ुिकिया केहन सुन्दर ओकर हयैत चौरचन पाबेन के आ दही दिने मे पौराइत ताके दही जे सुन्दर जनैमि जाइ छै
बड नीक होइ छै
तऽ से छै मिथिलाके पाबैने बहुत बड़का छै बहुत विध छै बड विध और सब कहियौ
आओर सभ ठीक अछि जनकपुरसँ घूमय गेलहुँ कि नहि
कहाँ गेलहुँ हँ जनकपुर घुमऽ लए नहि गेलहुँ हँ
नहि गेलहु हम गेल छलहुँ एक बेर
हम नहि गेलहुँ हे आब जायब हमर बौआ सभ होबऽ दिअ एते टा जे अपनेसँ चल फिरा कनी नीकसँ तखने हम जायब कतहु
हँ छोट बच्चा बहुत परेसान
के बौआ सब ल के एक तऽ गर्मी परेशान ऊपर से बौआ सब ल के परेशान बड़ दिक्कत भऽ जाइया
बहुत दिक्कत भऽ जाय बच्चा सब अहाँके कनि बेसीाद करवला छथिन ने
हँ हँ ताहि दुआरे आब एतेक टटा भऽ जेतै जे अपनेसँ चलतै नीक स तखनेसँ जेबै तकर बाद नहि जेबै
ह हम गेल छलहुँ एकबेर राम भगवान के अथी छेन ओतहिये नऽ
हँ सासुर छनि सीता माता के नैहर छनि
त ते सीता मैया फूल सब लोढ़लखिन पाबनि पञ्चमी पाबन नहि हो य
हँ हँ तऽ ओहिठमा सीताामाँ सभटा कयने छथिन बड नीक लागत घूमयमे जनकपुर धाम घुमि लिअ तऽ पूरा धाम घुमि लिअ
हू आब तऽ अपनासभके मधुश्रावणियो पाबनि हाएत
मधुश्रावणियो होयत कते नीक लगैत छै मधुश्रावणी पाबनिमे पन्द्रह दिन
कनिआ नओ भर तकरा दू बेर तीन बेरके तैयार रहउ कथा सुनू पूजा करू फूल लोढ़ऽ जाउ एके टाइम खाउ कते नीक लगैत रहै छै
साँझ के फूल तोरा
लोढ़य लए जाउ फोर भोरे भोरे नहा धो कऽ पूजा करू गौरीके विषरा के साठि के चेनाई के नवग्रह के सब भगवान के पूजा करू
फेर दूध लाबा दियऔ बिचारा के
के नैहर सासुर दुनूके गौरी रहत दूटा सरवामे नैहर सासुर दुनू जगहके गौर रहै छथिन।
हू दूटा रहि छथिन
आ तखन सब गहना तहना पहिर लिह केश तेश बान्हि कऽ तैआर भऽ कऽ कऽ फेर लोढ़ा लए जाउ
बड नीक लागै छै
पंन्द्रह दिन बड नीक पन्द्रह दिन तऽ अपना सब के सबटा सासुरे के खाय छै नैहर के अन्न तऽ खेबो ने करै छै
किछो नहि
रहैत छै नैहरेमे लेकिन खाइ छै सासुरके
सासुर केन सभटा सभटा सासुर से जाइ छै भाड़ सब
सभटा भार गेल पञ्चमी दिन अलग गेल मधुश्रावणी दिन अलग गेल
सबटा साड़ी सब चाउर दालि
हँ सबटा आ तखन फेर गहना बनि कऽ गेल एकटा गहनो होइत छै कनिआँके
हँ
इहो नीक लगैत रहै छै
थारियो बाटी सब जाइ छै अपना सबमे खााय ल
हँ सभटा चीज खेरही के दालि रहत अरबा चाउर रहत
हू
किया त पंन्द्रह दिन तक त प्याज लहसुन लोक खाय नै छै अरबे अरबनि खाइ छै ताहि दुआरे
आ जकरा मलेमास पड़ि गेल तकरा एक महीना डेढ़ महीना भेल
तकरा एक महिना डेढ़ महीना भेल
ह एबेर तऽ पहिनहिे मालेमास पड़ि गेलै
लेकिन कोन दऽ कऽ बीत जाइत छै बुझबो नहि करैत छै लोक आ बड्ड नीक लगैत रहैत छै
नीक लागै छै ने
हँ बुझायत नहि जे पन्द्रह दिन कोन दऽ कऽ बीत गेलै आ जखन लोक एके टाईम खाई छै सूर्य भगवान उगले छथिन तखने खाउ आ खा कऽ बस भऽ गेलै
हँ आ पानि हयत ओहिमे लोक जाउ भीजैत जाउ भीजैत आउ
भिज जाउ भीजत आउ अपन विषहारा महारानी सभ देखाइत रहती इम्हर से इम्हर
हँ
टेमी दगाई छै सेहो
हँ अपना सभके पाबनिमे फोका होइ छै
हम सभके मधुश्रावणी दिन फौका भेल टेगनी दऽ गेल तऽ मधुश्रावणी पाबनि तऽ बड् नीक बहुत बड़का पाबनि
हमु सब केने छियै ने
हँ हमू हँ हँ हँ ताहि दुआरे।
और कहीयौ
आर सभ तऽ ठीके अइ इम्हर आर अहींके हुआइ ब्रहस्पति छलए तऽ आई त भगवानके पूजा केलहुँ हेँ मोनसँ अहाँ करैत छी कि नहि
हँ हमहुँ करे छीैृहस्पति के सादा शादी सबकिछु भ बिना पियाज लसून
हँ ह बिना प्याजे लहसुन के सब साबुन सब ने छू‌‍ गोबर तोबर सब नहि छूलहु विष्णु भगवान मोन से पुजा कऽ क तकर बाद केरा गाछ मे जल दऽ देलौ सेएह न अहिना करै छियै न
हँ देल देम दीप सब जराबै छै
हँ हँ दीप जरेलौ चना गूर मोनक्का भगवानकेँ चढ़ेलौ दूभि कनि बेसी तुलसी पात बेसी भगवानके
पीड़ा फूल दिऔन
पीड़ा फूल सबके आगा मे एक एक मुठ्ठी भगवान के तुलसी पात धऽ दियौ तऽ भगवान बड्ड खुश भऽ जाय छथिन
बहुत खुश भऽ जाय छथिन छोटकी कान्हा जी क दियौ
हँ हँ हँ
लड्डु गोपालके
लड्डू गोपालके हुनको बड्ड नीक लगै छनि तुलसी पात तहि दुआरे आर सभ कहू
आओर सब बढ़िआँ होय छै
अच्छा
त तऽ खना पिना होयतऽ हयत जे काल्हि जायब से आइये की जल्दी से ट‌एम प जाय जल्दी जाय
तऽ सएह होइए जे चलि जाय जे काल्हि जाय से आइए चलि जाय
हँ हँ
लेकिन अहाँके से ई गर्मी छै जे ओहिसँ तऽ आओर मोन परेशान अइ
आ मठ पड़लो कि नहि
हँ अमोट पारलौ हे
पारलौ हे हम पारलौ केना बला अहाँ पारलियै लोहि अथी मे गरम करै बला
नहि नहि हाथेसँ जे गारै छी अथीमे उखड़िमे कुटि कऽ
अच्छा
तेहने वला गारि लिअ सभटा उखड़िमे ओकरा कुटि दियौ आ तखन ओकरा रस निकालि कऽ आ दऽ दियौ
चलनी पर राखि दियौ अपने चलैत रहत
हँ हँ हँ हमर साउस सएह करै हम अपन गारि तारि देलौ आ हमर सासुस अपन ओ चालनि पर चालि कऽ आ सूपपर धऽ दै छथिन
द दै छथिन
तऽ अपन बूढ़ सूढ़ के बुझने य जे काज बूढ़ सूढ़ के छै से ओ अपन कऽ लै छथिन आ हमसभ अपन गारि ताड़ि देलो
हँ ओहोमे हाथ टुटि गेल छनि तऽ ओहो नहि होइत हेतै न
ओहो नहि नीकसँ होय छनि तऽ गारल नहि होय छनि एक रति नहि तऽ गारै छियै हमही आ दै छथिन ओ
हूँ
तऽ अपन बना दै छथिन आ हुनकर हाथ के अमोठ अहाँके तेहन पवित्र ह‌एत तेहन सुन्दर ह‌एत जे अहाँ व्रतो मे फलाहार कऽ सकै छी
छै की देखे मे जे नीक लागत ओ
हँ हँ हुनकर हाथके अमोठ बड नीक बड्ड पवित्र ह‌एत एको रती ई नहि ह‌एत जे मतलब व्रतमे नहि खाय हमसभ तऽ व्रतमे फलाहार कऽ लै छी
बरतो आब ह‌एत अपना सबके चालू ह‌एत अथी
हँ सावनेसँ स्टार्ट भऽ जाएत सोमवारी
सोमवारी
आब देखियौ कएटा सोम एहिबेर पड़ैया बेसी उम्मीद बुझा चौदह जुलाई नसँ बुझैय चालू एखन नीकसँ नहि बुझलहुँ हेँ नीकसँ बुझब तऽ हम कहब
कहब तऽ कथी से करै छी संक्रांति से कि पूर्णिमा से
सकरातेसँ करैत छी अहाँ पूर्णिमासँ
नहि हमस सकरातेसँ अछि
हँ सकराइते सब अपना सबके तऽ सकराते मानल जाइ छै ने मिथिलामे बाहर सब मे पूर्णिमा मानल जाइ छै
हँ
आ गाम घरमे अहाँके सकराते मानल जाइ छै कहै छै माँके संकराते होइत छै
हँ बहुत लोग पूर्णिमो आब करै छै बाहर मे जे जे रहत
हँ हँ तऽ पूर्णिमा बुराइत अहाँ के भगवाने के छ विष्णु भगवान के छनि ताहि दुआरे लोग करे छै बुढडी माँ विराघ जाके करू तऽ अहाँकेविष्णु भगवानके व्रतके फल भेल जेना सत्यनारायण भगवानके अहाँ करै छिये
हँ
नहि अहाँ पूर्णिमा के व्रत करबै तऽ अहाँके भगवाने के फले विष्णुए भगवान के
अच्छा
हँ ताहि दुआरे लोक पूर्णिमाके व्रत करैत छै
नहि बहुत लोक पूर्णिमाासँ करत हमहुूँसभ सकराा्तेसँ करैत छी
ह नहि पूर्णिमाके व्रतहमहूँ करैत छी अपन भरि दिन सहलहुँ आ
केना करै छियै की सभ करै छियै
भेर दिन सहलहुँ आ साँझ क खीर बना लेलहुँ कनि आ खीर बनेलाके बाद विष्णु चन्द्रमा उगले तऽ चन्द चन्द्रमा उगलै तऽ एकटा प्लेट मे चन्द्रमा भगवान के भोग लगा देलहुँ उसरगि कऽ हुनका देख लेलहुँ आ एकटा प्लेट मे विष्णु भगवान के बेसी अधिक के तुलसी पात दऽ कऽ बौआ सभके कहैत छियनि तोड़ि दै छथि एक मुट्ठी
च्छा व्रत मे तऽ तोड़े ने छै
नहि व्रत मे केना तोड़बै तुलसी पात तऽ बौआ सब तोड़ि दै छै तब अपन विष्णु भगवान के मोनसँ भोग लगा दै छियनि आ चंद्रमा के भोग लगााक तखन अहा गोर लागि कऽ ओ एक रती खा लै छी मुँहमे तकर बाद अपन अरबा अरबीन बनेने रहै छी से खा लै छी
अरबी आलमन खाइ छियै
हँ हँ अरबे अरबनि खाली छै
आ सावन के समय अहाँ बराति खाई छी कथी करे छियै
नहि खाइ छियै रात कऽ अहाँ नहि खाइ छियै
अछा बहुत लोक आब अहाँके नहि ख्वायत
नहि नहि हमसभ खाइ छी अरबे अरबे जेना हमरसभके सासु कहने छथिन ने तेना हमसभ अपन केलहुँ
ह
हँ तऽ ओ ओ कहैत छथिन जे मतलब खेबाक चाही रातिक के खाइत छी तऽ की भऽ गेलै कोनो बात नहि
भरि दिन बरत
कतेक लोक अहाँके अरबे अरबाइन केलक अहाँके फलाहारिए कऽ लेलक आ कतेक लोक अहाँके अरबा अरबनि खेलक
हँ हम शबे अरबैन करै छी
अनूने खा लेलक आ न नून नहि खेलक आ नूने खा लेलक
नहि हमसब त्रोदशी करै छी ने
हँ हँ
ओहिमे अनुना करै छी त्रोदशी मे महादेव के व्रत गणेश जी के व्रत छै
हँ हँ त्रोदशी हमहूँ करै छलहुँ हेँ लेकिन एखन सौंपि देने छियनि कहबे केलहुँ बौआ छोट छलखिन हेँ तऽ नहि होइत छलए व्रत कयल बच्चा लऽ कऽ बुझिते छियै कतेक होइ छै झंझट तऽ ताहि दुआरे अखन सौंपि देने छियनि भगवानके आ हयत तऽ कातिकसँ हेतै तऽ हमहूँ कऽ लेब अहाँकेँ त्ररोदशी तऽ कातिकेमे टेकल जाइ छै
हँ दिन नीक तऽ होइ छै न
हँ हँ दिन नीक रहल कारातिक मे तऽ कातिकसँ कलिय चाहे सावनमे ओहो महादेवेके दिन छनि
नहि अपना सबके ओ नहि एकटा पाबनि होैया सप्तमी पाबनि जाहिमे अनोना करैत छियै
हँ सप्तमी अनू न
अनुना ने उएहमे अहाँके सतमीके उएह बीच आयल छलै त्ररयोदशी भेल छलै
हँ हँ
वैहेमे हमसभ अष्टमियो चालू केलहुँ।
हँ
आओर अहाँके तेरोदशियो।
हँ त तऽ ओहो एक नम्बर भेल जहिया नीक दिन रहे तहिया कऽ ली
तऽए कही
हँ हँ कनी दिन नीक देखऽ
हँ आब एकटा तऽ हमर सबके ब्राह्मण खेतन दाइ के हेतनि ब्राह्मण त तब काल्हि परसूमे हेतै
हँ हँ अखाढ़े मे हेतनि अखाढ़ मे मरल हेथिन
हँ
ताहि दुआरे
ई होयते ने अहाँके अथी मे लेकिन ई मलेमास पड़ि गेल त अपना सबमे मलेमास नहि ने होइ छ त होइया ने त साते के परात होयते त सबके तऽ बड़ा साइते दिन म ले मास पड़ि गेलै
मलेमास पड़ि गेलै
ताहि दुआरे नहि भेलनि तऽ आब हुनकर खायएल जेतनि ब्राह्मण
हँ तऽ ओहो नीके हेतनि अपन हुनका नामसँ खा लेलकनि ब्राह्मण तऽ ठीके छनि
हँ आब अहाँ की खेतै ब्राह्मणरा सभमे तऽ बुझिते छियै ब्राह्मणो सभ खाइ छथिन
हँ हँ हुनका सभमे अपना सबमे तऽ बहुत ब्राह्मण त्राह््मण भऽ जाइत छनि
हू
ताहि दुआरे
हमरा सबके नानी गाँव मे भागवत छै तऽ कहै छथि नानी सब आबे ने भागवत देखे ल
हँ
तऽ देखियौ हए तऽ भागवत देखऽ जायब
अच्छा हँ भागवत ओ देखऽ जायब तऽ ओहो तऽ ठीके छै
ह बहुत मे नानी सब कहै छथिन आबै ने
हँ हँ
अपना सबमे तऽ नानी छै नाना मामा सबसँ बहुत रहै छै ने
हँ बहुत लगाव रहैत छै
ताहि दुआरे
ह नीके हय चलि जायब
हँ जेबै माँओ हमर गेल छथिन राजगीर से एलखिन तऽ हमहूँ कहने छलहुँ जे गेल छलियै तऽ हमहूँ आबि गेलियै
हँ
तऽ मामओ गेल जेथिन तऽ मामओ कहै छथिन आउ
हँ
तऽ जेबै
हँ चलि जायब की हेतै घुमि फिर ले घुमि फिर कऽ अपन चलि आएब
कटहर के एखन गाछ सबमे कटहर तऽ बहुत फड़ल हयत तोड़ै छी कि नहि
हँ बड भरल ऐ कटहर तोड़ैत छी बनबैत छी
बनबै छी केना केना बनाबै छियै
क रंगग के बनैया ने ओ तीसियो कटहर बनैया जेना तीसी साजमे अहाँ बनेलहुं हे
हँ से तऽ बति शे कठहर आम दक
हँ हँ बड नीक हैत कटहरोके बड्ड रङ्गके तरकारी तखन अहाँके अथिए कऽ कऽ बना लिअ आलूओ दऽ कऽ बना लिअ फेर अल्लू आ परोड़के ओहोमे फेँट कऽ बना लिअ
आ नहि तऽ एनाहु अहाँके प्रेशर क अहाँके कूक अपना सबके तसली मे सेहो लोक बना लेया
कटहरके
हू
तै के अहाँके तरकारी बनैया कटहर के तरुए खा लिय तऽ तरुए नीक लागत ओकर चटनो बनैत छै कटहरके जेना अहाँ करैलाके चटनी पीसैत हैब सिलौटपर तहिना कटहरोके चटनी सिलौटपर पीसाय छै
केना बनबै छियै ओ हम नहि बनेने छियै
ओ नहि बनेने छियै
नहि
ओहो बड्ड नीक होइत छै ओकरा उसनि लिअ कटहरके
हू
आ उसनि कऽ ओकरा सिलौट पर मे पीस लिअ
ह ओकर कचरी बना कऽ खाइतो छी
हँ हँ ओहो बनी छै हँ हँ सिलौट पर पीस केऽ ओहो कचरो बनैत छै आ चटनो अहाँ के बड्ड नीक हयत ओकरा पीस लेबै आ पीस कऽ उठा लेब आ तखन ओहिमे हरअरका मिरचाइ प्याज कनि तेल कनी नून सभटा जे मिला कऽ धऽ देबै
हू
तऽ अहाँके बड्ड नीक हत ओकर चटनी
अच्छा बौआ सब उठि गेलखिन
हँ बौआ उठि गेलखिन एखन बड़का जे छथिन सेह उठलखिन हे
अच्छा
चलू तहन ठीक आर सब बढ़िआँ अइए
हू ओर सब बढ़िआँ अछि
अच्छा त ठीक छै त फेर राखै छी फेर करब फोन
ठीक छै राखूँ
ठीक छै ठीक छै राखूँ